हेलो।
हां।
हुं बताउ की करै छी।
ठीक छी, बैठल छी।
खाना-पीना, खाना-पीना भेलै हां ठीक छी।
नै खाना-पीना आब हेतै थोड़ी देर बाद।
अच्छा बैन गेलै तऽ।
हां बैन गेलै।
की सब।
आलू सोयाबिन के सब्जी, चावल।
हां काएलो बनल छलै सुयाबिने ना।
काएल नाश्ता मे सोयाबीन बनल रहै।
अच्छा।
अभी हरा सब्जी सब खतम है ना। को लागै ने तऽ कभी मटर कभी
हां तऽ से तऽ भये जाय छै सब घर मे।
अ बात हय इहो ड्यूटी से आबै तऽ थकल रहल या आ जाय हय मार्केट तै दुआरे अभी एबे नै
अ-अ भ-भैया नै लाबै से।
भैये के नाइट ड्यूटी रहै ना तऽ नाइट डूटी मे जादा थैक जाय हय आदमी।
आ सास-ससुर सब
अ ससुर थोड़ी हय, सौस रहे आस-पास नै।
हुं।
आस-पास मे हय त कभी-कभार ला आबै हय। फेर ओनहि से ना। आस-पास मे हय सब्जी-उब्जी तऽ जादा नै मिलै हय तऽ थोड़ा बहुत ला आबै लै लेकिन ओन्नी जे है ना मार्केट मे जनी सब्जी-उब्जी जादा मिलै है उन्नी अच्छा परौर, सब कुछ एक सप्ताह के मे रह जाही।
अच्छा तब कहु बौअवा ठीक हय।
बौअवा खाली तुरंते-तुरंते ओकरा कैं-कैं करैत रहै हय।
ओ। एमे पेटो मे छै तै यो परेशानी भैयो जाय छै तैयौ परेशानी नै।
बाप रे बाप। ए बहिन कहली कि हमर ते पैरो सब मे दरद करत रहनी निचा मतलब कि कुनो दिक्कत नै ना।
नै उ ओन्हेतो रहत
रहै छै ना।
हां ए मे द दियौ।
अपने सूतल नै होयया जे रात के। जे करोट से सुते छी ओनिये कन कनाय लगैया एं।
पेट बड़काटा के भ गेलौ से।
नय मतलब ठीक हेतै यौ
अच्छा
यहाँ तऽ सब कहइ छै जे बेटा होतै बेटा होतै
हं एनाहिते को सबके हमरो एनाहिते
हँ कहै छै जे मतलब पेट देख के शकल देख के
हो सकै है लेकिन देखी सब के एनहिते कोइ हमरा कहइ छलइ कि बीच में सीधा लकीर रहे जैल रहे तऽ लड़का होय छलैन हैं तऽ पेट अंदर छलै तऽ कहय छल म तऽ लड़की
तू केकरासँ पूछने छलिह गइ बेटी हय कि बेटा
हम पूछने ने रहियइ है हम जे- जेत काम नइ करइ छल करबे छलियै हम करबे छलियै ओतऽ ओ हाई इसकुल के पास जे हइ अल्ट्रासाउंड
इकूलके पास
ओतय हम करबै नइ छलियै हम तऽ करबै छलियै मधबनीमे लेकिन अतऽ जे हम दिवालीमे गिर पड़ल छली न त हमरा पेरमे दर्द एके ठमा डर हो गेल रहे तऽ सात महीना भऽ गेल रहै तऽ हम कहलियइ नइ एकबे हम देखैब तऽ उहे करबै लए गेलै न तऽ कहल्कई सबकुछ ठीक हय लेकिन वैह मतलब पानी इ अभी भी गिरता रहता है मतलब होता रहता न्य त त ये सब कमजोरी के कारण हो रहा है और कुछो नहि तऽ उ जान पहचान के न तऽ सर पुइछ लेलकै ओकरासँ तऽ सर आ ओ सरके उ ने सड़े के खाली बतेल कय हमरा नइ बतेलकय
हँ
हं सर हमरा बादमे बतेलकइ लक्ष्मी होने वाली है
अच्छा तऽ हमरो बता देत कनि कनि बुइझ जैती
हीं हीं
नय बता सकेय ना
नय अगर तू साँझे जाहाँ घैवलामे जाइ छै। तऽ ओहोमे हम पता लगा सकै छियै ओकरा कहबै कि अगर एनाहिते बता देबै तऽ बता दियौ तऽ हमर पास नम्बर है न ओकर प्रदीप के तऽ ओकरा पोइछ सकै छ ओ बता देतै लेकिन
हम जे अलट्रासाउंड वला रिपोर्ट भेजबौ तऽ बता सकै छै?
हँ गय तू अल्ट्रासाउण्डवला भेज न हमरा भेज हम ओकरा कथि कहै हय रंजन भैया है न उ सब अनुमान लगा लय हैं मतलब ड्रैकटली नइ बता सकै ह लेकिन अनुमान लगा लय हय
अच्छा
कइलकि ओसब ओते पढ़ल हय न ओते जाइन गेल हय न तय दुआरे हम कहने रहियै ओकरा तऽ हमहीहे तोहरा तोरा कहनाइ भुल गेल छलियौ कि
अच्छा तऽ ई जे उ पटना हॉस्पिटल वला डॉक्टर रहे उ नइ बता सकै छै?
उहो बता दै हइ ने की एगो स्टाफ ओहिमे रहै हइ न पटना हॉस्पिटलमे ओकरे हम भेजै छियै, तू हमरा भेज दिहऽ हम ओकरा भेजबह तऽ बतेबह।
अच्छा हां तऽ हम भेजबौ कनि हमरा बत
ऐय ला के ओ मतलब उ तऽ कहबे केलकै, हमरा लेकिन लास्टवला रिपोर्ट देखिके इहो से हमरा कहल की लड़की हो
अच्छा लड़की
हूॅं शुरूमे नै कहै छलै शुरूमे सभ कहै छैय, लड़का होगा, लड़का होगा। लेकिन लास्ट वला रिपोर्ट देखल के नै
ऽ मतलब अभी जे करबेेलियए कुछ दिन पहिले
ब्लड ग्रुप कथी हो।
ए पॉजेटिव तोहर
हमर ओ पॉजेटिव हइ।
ए की ओ
ओ-ओ -ओ
ओ हमर ए।
हूॅं
सभटा जाँच करबेलकै नेय ई
हूँ
उएह पटने हॉस्पिटलमे जे गेलियै तऽ कहने छलै करबाबै लए।
अच्छा हमरा भेजिए हम ओकरा पूछबे। हम कहने रहिए ओकरा से बात करने रहियै, तू हमरा नै कहने रहियै तऽ स बात करने रहि। लेकिन हम तोरा कहनाइ भूलि गेलियौ की हमरा अल्ट्रासाउण्डके रिपोर्ट भेज दिअ। मतलब भेजि दे।
हां हां भेजबो हम तऽ।
ह
आब तऽ अल्ट्रासाउण्डऽ जे ओते जाइ छै, जाँच करैला तऽ ओहो रहै छैय, मनीषा। चिन्हते होबी ने तू।
उ तेय हटि गेल छलै, ओतऽसे।
नै तऽ हम तऽ पहिले अक्षरा के देखै छलियै।
नैय ई रहै छलै। मनीषा जे ओ मनीषा जे हौ पहिलेसे रहै छलै।
अच्छा
लेकिन फेरो हइट जाइ छलै। कतोऽ और काम करतै ते फेर हां उ तऽ कए ठाम धरलकै सायत। कए ठन कते। मतलब जतऽ दिआ हम कहै छियै जतय हम अल्ट्रासाउण्ड करबेलियै हाई इसकुलके पास
हां
आ पंकु सर के कोचिंग नै हए।
आह
ओ नहिए हे एगो अह अल्ट्रासाउंड ओतहु काम करै छलियै पहिले। छौंडी। मे- मेनमनीषा, हमरा सबके आइ तक पता नय कि, ई पता छल कि ओनी कतौऊ काम करैहय। चौखो, ओन्नी एगो पर मे जे, कय छथिन सप् हम नय देखने छी, मोबाइल वला दोकान के बगल में जे कोनदन बाकी सभहो हॉस्पिटल। आ पता तऽ नयहै कथीके हय तऽ ओतौ काम करै छलय। ओत्त के बाद ओ संजय चा के काम करै छलै।
हम पहिले जाइ छलै तऽ रोज देख छलियै, ओय के बाद ओतऽ स हैट क पता नय कत कथी करलकय से नय पता ओ
हँ अयबेर हम गेल छलियै नय, नय कहलियौ जे दर्द करैहय। तोरास तऽ बात कैये के गेले रहियय।
त तु जेे कहली जे जल्दी चैल जो से सर कतौउ जेतै।
हँ- हँ-
हुं तऽ ओय दिन गेल रहियै
त अबय छलय गिर गेल बाथरूम मे त
हँ -त बाप्- सर के पता नय, नय होइ छलै अपने से, त लेटल छलै ने त उ जे लडकी, लेडीज सब होउ लड-
हँ तऽ ओहो देखबये लय जयतय, दुआरे
उएह सभ पकैड़ क उठबै छलै तऽ कहै छलै जे
ह हूँ
कहलकै ठीक है, कहलके पन्द्रह दिन के बाद आबैलय, कलियै धुर आब कथी जाउ अभी हमरा कहने छलै पन्द्रह दिनक के बाद आबयके लेल। नय गेलियै। कहलियै अभी तऽ सबकुछ ठीके छियै। की जाउ झुठेके।
कोनो फीस थोड़े लगे हइ तुऽ चइल जेतैं, देखा लेतैं एकबेर।
नय गेलियै, नै मतलब
कोय बात
सब कहलकय जेछोइ, अभी रुइक जाइ छै कनि दिन के बारे में, ओ तऽ आब तऽ मतलब भैयै गेलै न, आबऽ जाहे के छै। अय महीना देख-
फीसमे छूट करने छलौ की नय? फीस में छूट करने?
हँ तीन सौ रुपैया लेलकौ। दू बेर गेलै, दुनू बेकती तीन सौ
हँ, पान सौ लयहयने
हँ तू कैह दै छि ने तऽ तीन स रुपैआ लै छय।
हूँ-
तऽ की करू? डिलेवरी टाईममे कत्तऽ जाउ?
देखही जे इक्छा तोहर, तोहर देखही सभकुछ ठीक रहतौ तऽ तो अगर, तो पहिले ने सबकुछ देखबा लिहें एकबेर। सब कुछ अगर बढ़िआँ हैतौ त देखी होइसे पहिले ना कुछ्- तिन टाइम पहिले, एक बेर और ई हॉस्पिटल चैइल जैहें।
अपना राजनगर?
पटना हॉस्पिटल।
हँ।
अ पुछलियै कि सबकुछ ठीक है तऽ कहतौ ठीक। फेर भऽ सकलैँ नॉर्मल ज अपनो घरमे राय बिचार लऽ ली। सुने अगर कह लोक को। यहाँ सरकारी हॉस्पिटलमे जाउ तऽ चलि जइहन कियाकि सबके बात माइन।
से तऽ ई से तऽ कतना हॉस्पिटलवला तऽ से तऽ मतलब अथि हइ। जब बौआ जे सीधा भऽ गेलै तऽ तही बेर से कहै छै कि सभकुछ ठीक है। भ जेतै नॉर्मल।
हँ तऽ कहे हो न तऽ। र देख अरोे के राय ल के तब ने।
गेलियौ तऽ कहलकै कि हँ ठीक है सब कुछ। भऽ जेतै नॉर्मल नहि मतलब टेंशन नहि करय लए।
हं।
ई सब कुछु ठीक है बच्चा के वजनो ठीक है दू किलो कुछ छले।
हं देखही निर्भर हो तोरा बर्दाास्त करे पर तू अपन मन। बना लेबही न कि हँ हमरा नॉर्मले करबैके है त तोरा हो सबके हो। सबसँ पहिने मोन पे डिपेंड करलै कि कोइ कतबो करै देख हमहूँ छलियै। हमरा देखि ऑपरेशन कर लै सब कुछ तैयारी कऽ लेने रहियै। लेकिन हम अपना मोन से हारे नहि छलिय ऊपर से ओहिके बाद हमर मम्मी। मम्मी एकदम सपोर्ट मे खरा छलै।
ह्मं।
त अतौ सब अथी भ गेल छलै की नई नही होगा इतना देर र्दद। जे रहते ई कहैे छलै हम रहते इतना दर्द हम नहि देख सकते थे तुमको हम। ऑपरेशन करते से कहे छलै। उएह देखियै हमर पलवी पहिलेसँ कहै छलै हँ नॉर्मल केना ओकर नहि भेलै भ। ऑपरेशन करबा लेलकै हँ उहे मे भेले।
के है पल्लवी हमरा कहै छलै लेकिन उसको जानतेै हैं हम कहलीए नई। कंचन के दोस्त है हम कहलीए नई हम नहि जाने छीै जे सकल देखबे तऽ पहचान लेब।
एकम्म के हे पातरे स के रहे।
अच्छा।
त कभी कहइ दोस्त है तऽ ओ।
से कहलियै हम नहि पहचाने छी। जे देखबै तऽ पहचाइन लेबै।
अथे ओ अथी करलकै तोरा सबस पहिले अपना मोन मे ठाइने लिहै। की हमरा ।
ह से तऽ बुझलियै मतलब तू कहै छी जे। फेर अथी बच्चा के कागज पत्तर जे नई बनै छै जनम पत्री सब।
बनि जाइ हे लेकिन इएहे है कि तोरा न मतलब थोरा टाइम लग। आ ई वला मे होतो जेना तु सरकारी। हास्पिटल मे जेबी न तऽ देखही फर्म उमरमे फराले रहै है। तऽ कनी दिन टाइम लगते ह कइला की सरकार।